ओ ह कैसन छियै
हेलो
हेलो अहाँके की हाल चाल
ह हमर एकम ठीक ठाक फट फर्स्ट क्लास अहाँ बताउ अहाँके की हाल चाल
आ हमहूँ नीक छी।
अच्छा तऽ कहाँ रहि रहलीहन आजकल हमहूँ एकदम फर्स्ट क्लास घर परिवार मे सब केहन छै अहाँ के
अहाँ अपन कहू की हाल चाल अहाँके बच्चा सबके केहन छै
सम ठीक ठाक चल रहलेहन बच्चा आर तनी बदमाशी कऽ रहले है नटखट हय लेकिन की करैके छै इहैमे जिन्दगी गुजारे के छै अहाँ बताउ अहाँके मौसम आर केहन हय
यहाँ अहाँके एम्म ए यहाँ पर बरसात होइत छै आओर मौसम तऽ कनि ठण्डा छै अभी आम उमके सीजन आइ छै तऽ अहाँके गाछीमे आम उम
ह हमरो गा छी मे खूब आम भेल छै एबार तऽ बढ़िया भेल छै मंजर बहुत भेलै रहै लेकिन आम तऽ नी मंजर के हिसाबसँ तनी कम भेलैहन लेकिन बाकी सब ठीक ठीक छै
ठीक ह लीचियो खूब फरै छै
ह खैली लिची ऊचि
अभी नया फल तऽ नहि खायल छियै अहाँ अहाँ कहली
ह खयलीये। एक दू बार खेलु ह बट सावी त्री व्रत नहि रहै ओह छलै ओहे टाइम मे खयले छियै ह
अच्छा बट सावित्री व्रतमे खेलै छियै ने
ह
अ नीके छै
आओर बच्चा आरके इसकुलमे छुट्टी भेलै
ह गर्मी छुट्टी भऽ गेलै भेल छै ह भेल छै इसकुटी छुट्टी छुट्टी होएल छै अब सब अपन अपन घूमे फिरे के पलान बनावे छै
हँ-अ
आओर अहाँके कहीं घुमैय के प्लान छै की
अभी तऽ फिलहाल नहि कोनो भेल छलै सोचै छियै लेकिन उहाए परिवार वला सभ हइ तऽ सबके बारेमे सोचे के पड़ै छै, त अभियै आब देखियौ की होइ छै अभी तऽ गर्मी तऽ भेल छै जे प्लान बना-बना कऽ फेल हो जाइ छै
अ-यहाँक अहाँ यहाँ तऽ मौसम ठण्ढायल छै
ओ
हाँ कब हुँ तनी गर्मी छै कबो बरसात होवे छै तऽ मौसम कनि ठंढाइल छै अच्छा- छा कहुँ घूमे-फिरे के प्लान बनै तऽ हमनियौ हाँ साथ से हो जाइ छियै
हाँ ईहो बढियाँ हो होतै अगर साथ मे चलबै तऽ ओहो ठीक छै
ठीक छै ने तऽ प्लान बना हँ तऽ प्लान होवे के छै कि नही घूमे आ आब अहाँ सब आब आबै छै
ठीक है देखय छियै जेना जेना समय मिलतै बीचमे कोनो दिन मौसम ठंडा हो होतै बट हम सोचय छियै जे मिल मिलके अपन प्लेन कोनो बनबै छी देखल जाइला कहाँ घूमय लेल जाइके।
हुं निक छै आ मन्दिर उन्दिर ओनेके तऽ खूब घूमे के जगह छै
हम बन मंदिर आर तऽ बढ़िया छै जा कऽ थोड़ा संंसारिक जीवनमे छियै तऽ तनि पूजा पाठ भी देखे के
जरूरी छै जरूरी छै
ह
आबै खाय मे खाना उना के की कहे बनाबे के छै
खाना उनाके सोचलियै छै एते गर्मी होलै हन न जे मोने नै करै छै कुछो बनबैके की बताउ रोटी बना कऽ तऽ हम दुखी भेल गैलौ छौ
रोटी बनाबेमे तऽ हमरो बड़ी दुःख पड़ै छै होअ
हम पसीने से नहा गेली हम
ह ई बात तऽ नीक कहै छियै बहुत गर्मी छै बाबा बहुत गर्मी
बहुत गर्मी छै थोड़ा मौसम ऐना बाहर निकलला से तनी लगे हे जे ठीक छै लेकिन आहाँ जेनाहेते किचन में हां गेट जेना अहाँ क्रॉस करबै अहाँ के लगत जे बाप रे प्राण निकल जाय छै हमर तऽ।
एतना गर्मी छै ओ नै।
गर्मी छै नै।
बाह बाह ए बा बलई एखन बत बचपन बच्चा सबके ठीक से रखे के छै।
हां बच्चा आर के तऽ पूरा हां वहाला तरबूज उरबूज खिलएल जाय ल, बढ़िया से फेर पानी बार बार पीबै के कोशिश करै छियै।
नै ठीक करै छियै। अहाँ के ठीक करै छै। बरसाती पूजामे, आजकल के बच्चा सब सुनै छै।
तऽ आओर उल्टा कहत मम्मी अहें आर नहि समझे छियै। ह
एक नम्बर बात बोलै छियै अहाँ।
के जमाना छै।
सही बात छै।
मम्मी।
आइ जे काल्हिके बच्चा छै से हमनिएके अहाके ही सिखाबयके
तऽ ओकरा आरके एतबे कोशिश रहत कि ओ ओकरा आर के सब कुछ पता छै अहा तऽ कुछ जानबे नै करे छी अन्हे
बस बस हमनी हम ह। बट इ आओर हमलोग के ह बस बस आज आजके बचबन से बच्चे से से सीखेके छै हम हमनी आर सबके।
तब उहे जमाना आब आ गेल अछि। अभी की करब। एते ओहो समय माइयो बापके कोनो कुल अब खुलै बला छै तऽ जायके होतै अपनो आर के एडमि शन लैके होतै वहाँ पर बच्चा के सिखबै
बरसाती पूजा कैसन बीतले छै
बरसाती पूजा भी बड़ा नीक बितलै छै बहुत अच्छा बहुत बढ़िआ लगै छै अपन सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे हमे हमे तऽ ह अपन सभ्यता संस्क कृति के तनि इहै बहाना से याद करल जाइ छै नहि तऽ धीरे धीरे तऽ सब री रीति रिवाज तऽ अहाँ बोलू जे खत्मे भेल जा
नीक कहै छियै अहाँके नीक कहै छियै
हँ हमे तऽ ऑरेंज कलर के साड़ी पहिनले रहियै अहाँ कोन पहिनले रहियै
साड़ी पहिने छियै? हम्मे हम्मे फिरोजी रंग के साड़ी पहिनय छियै हाँ बड़ी नीक लगै छियै फिरोजी जी रंग
है न हँ हँ अहाँ पर तऽ खुब रङ्ग जचतै
हँ हमर स हम अहाँ हमर हम स्वामीजीके फिरोजी रङ्ग हमरापर बड़ी नीक लगै छै
ओ हम देखली अहाँके रिल उल बनेली रहलियै अहाँ
हँ
हँ
बनैले रहै छियै
ह्म्म
ओहिमे पाँच रंग के फल चढ़ै छै ने
हँ पाँच रंग के फल छले हँ पाँच रंग के फल छले छै फेर ओ दान उन के जे सामान सब होइ छै से चढ़बै के होइ छै पंडित जी के जे दान देय कै आहाँ के पंडितानियो के साड़ी उड़ी अहाँ अगर दय लेल चाहै छी तऽ अलग से अहाँ दऽ सकै छी फेरो जे तक रहथिन सीधा उधा जे चढ़ चढ़ए छै अलग से ओहिमे अहाँ के अरबा चावल देय के होइ छै दालि दै के होइ छैय निमक हल्दी हमरा आर के तरफ तऽ इएह सब रिवाज छै ओहिमे हँ आ ओहो मे पांच गो फल अलग से आहां जोइर कऽ दऽ दऽ सकय छी फेरो अगर अहाँके ज्यादा मत मतलब अइसन कुछो मान मानता आर बहुत आदमी सब मन तो मानले रहेैय हय सुहागन औरत स त जना ओकर हँ नया जेकर शादी भेल भेलै हन तऽ ओहो आर हँ ओहो आर धाम से करत कहीं कहीं तऽ ई बरसाती पूजामे मतलब पहली बार होई हइ कलश उठा कऽ गेल अपन जगह से वहाँ तक जहाँ पर पूजा होइ छै बट बट वला पेड़ के पास वहाँ पर जा क पूरा पूजत बढ़ियाँ से गाना गाते हुए जाएत खूब गान करै छै हँ ढोल उल ताशा उसा जे नया नया शादी रहल तऽ जकर जे
खूब धूम धाम से मनाबै छै वाह मन खुश हो जाइ छै हूँ
गो ई सुहागन औरत के बहुत बड़ा पर्व होइ छै पहली बार ओ टके छै न
अच्छा बर पूजा हँ ओ पहली बार टेके से खूब धूमधाम से मनावै
खूब हँ खूब धूम धामसँ मनेलक तऽ तनि सिंदूरो लगबै के रिवाज अलग होइ छै दोसर जगह से हाँ नाक से नाक से त लगेबै करै छै लेकिन उपरो अर्ध्य चन्द्रमा जैसे
अच्छा अच्छा आ- ओकर नीचे बिन्दु बिन्दु लगाबै छै
बिन्दु बिन्दु हँ अहाँ जते जत्ते नीक ओकरा सुन्दर बना सकै छी ओते बनाउ डिजाइन बना क हाथ मे मेहंदी लगाउ एकदम नया दूल्हा हँ एकदम एत्ते नीक लगत ने लगत जेना अभियै शादी भेल छलै लगबे नहि करत जे ए हँ एकदम कनियाँ हँ
हूँ
मन करत जे हमहूँ आर दुबारा शादी कऽ ली ओ खूब नीक
वाह चली हाँ मने हम हम हमर तऽ हम हमे आर स स्वामीजी आवेल छै तऽ हम तनी चाय पानी पुछलियै छियै
ठीक ठीक तनि स्वागत कऽ लियौ हँ हँ तनि हँ ठीक छै ठीक
ठीक छै ने हँ हँ फिर मौका मिले तऽ ब कॉल उल करै छी अहाँ कॉल करी ठीक छै ठीक छै प्रणाम प्रणाम प्रणाम ठीक ठीक ठीक